हेलो।
हेलो।
हेलो।
हँयो साउंड आबै छै हँ हँ।
आवाज जाइए की।
हँ एकदम आबै छै।
की हाल चाल अइ यौ।
एकदम मस्त अपन बताव
ह ठीके ठाक छै तहन की सब भऽ रहल छै कहियो किछो तहन।
द। सुतल सुतल चलि जाइयो की कह आम आम तऽ खतमे भए गेले आब आम सड़ रहल छै।
अच्छा। रौ बजेबो नहि केलहुँ एतेक आम फड़ल अहाँकेँ कहियो जे कहितहुँ जे आउ विशाल। आम छै खा लियअ कहियो कहबो नहि केलहुँ आबय लए।
आ कहने रहाँके याद नहि हयैत पता नहि कहने तऽ रहौ ओ। ना
कच छै तच रहतै टाइमे। जे आयल रह तऽन अच्छाुकु विशाल बड बम्ई फड़ले बजबै छी आम फकैया तऽ ओहाँखन तऽकरा बजे छीिय आम पकय त।
आब तऽ सरिि रहल छी अबह तऽ एखनो आबि जाउ
आब कथी आबि जायौ आब आमके समय खतम भऽ गेलै आब सड़ल पाकल कै खेलायब आम।
ह सिपिया छै पाँच दस टा तऽ।
तहन और सब कहियौ तहन किछो मौसम केहन आय अहादिस
मौसम तऽ बढिए छै अपन ओतऽ।
रौदो तऽ तो है की पैन तै ने होइय।
नहि झाँप तो भऽ रहल छै इमहर।
अच्छा अच्छा। तहन केेनाइ चाय चाय चललैया कि नहि।
जस सिखने छै देसेहखखने चाही ने तुम के लि।
चाय केिया नहि चलतै जान चएल जाय तै चैल जाय चाय नहि जयबाक चाही
बस एखने आमट मम्मी मम्मी आँ आमट ऊपर करऽ पड़तै की पता बारिश आइब जेतै
अय यो ओ छोरू ई कहू अँ ओ तै गैप इ गप तऽ गप भे भेबे न कर तेसर एकेडमी जे खुजलैए अलफा एकेडमी खुजलेए ग्राउंड पर मैदानपर।
ह खूजा दियऔ आओर सब बताउ। हँ देखलियै ने।
हँ आओर सभ तऽ ठीके ठाक छैखने गुंजेश बाब फोन केने छलथि कहलक आब अहाँ के सभ अपन गप। करू हम कहलियै ह ह हमसब तऽ आब करबे करब वएह सब हम्म
वएह सब भेल छलैब वनमे कनी नोट्स बनेलियै तऽ अंगुरी दुखा लागल कियाकि बुझै छियै नहि कि बहुत दिन हो जाइ छै तऽ पढ़े मे ह लिखै मे परेशानी होय छै
ह नहि नहि वएह हम गेल छलहुँ राजनगर तऽ देखलियन हुनका दोकान पर बैसल
ह
ह त सैह हम कहली जे कुन अलग राज्य छे तऽ वएह बीजूआ बिंदेसुआ फोन केलक तऽ उएह कहलियै धौ काल्हि हम पवनाके धऽ लेने रहियै से कहलक बिंदेसुआ कि नहि बैय बड्ड एकरा बड्ड एकरा अथी बनेलियै नहि ई शत्रुधन लऽ कोबला केने रहै जे ओकरा अथिपास भऽ जेतै तऽ हम लड्डू देब चढ़ायब याद अइ अहाँ के पता चलल इ गप से कहलिये अरे कोबला केने रहे जे शत्रुधन के फिजिकल पास ब देते बजरंगबलीहमलड्डू चरढैबकहू अपना ई कर्जा लऽ लऽ के जीवै छियै नहि ओकरा ले चराएह एलै लड्डू
ह बताऔ
ह ओकरा ले लड्डू चराएह एलै यै
हम सब तऽ अपनो ल कोबला केने रही लेकिन की करबै
ह ओकरा लए लड्डू चढ़ाए लै भगवानके तें परसे ओतबी नय हमरा अहाँके तऽ फोन कऽ के कहलक जे जे ओकर भैएके बिआहमे आबक छै
आ‌ ओकरा से अथी केलकै कार्ड द देैले गेल रहै घर पर
हँ केहन बड़का एकरा से दोस्ती छै हम कहलियै हम कहलिए यायो तऽ आब शत्रुधन फोन तोन नइ करेए तऽ नय तऽ हम कहलिये तऽ तलाक भऽ गेलछु फेर तऽ किछ पाय ताय देलक एलोमनी‌ कि नय पहिले तऽ भोर स साँझ बतियाए छलोह दुनू अएह
नय यो भजाय छै ने एगो कऽ पास भेलाके बाद एगो नय भेलै तै दुआरे
ह सएह ऐयौ तऽ एकरा सबके कहिया बजै ते ऐ भऽ गेलै कते दिन बीतलै आब कहिया बजेैते सब दिन तऽ गामे मे देखै छियै अहाँके जे छै तिनका
नइ पता ककरो होइ छै ककरो नइ होइ छै कुनो डिस्टिक मे होइ छै कोनो डिस्टिक मे नइ होइ छै पुतुल सब के सायद देखने छिलियै फोटो मे तऽ अथी भऽ गेलै ओकरा आर के अंगूठा मे
ह ह उ जे लगै छै जेमे लगबै छै मेहदी सरकारी मेहदी
अहाँ तहन एगो पेज बनाउ आ बुझलियै आ वीडियो सब बना बना कऽ दियौ ओय पर हैं
की बुझहलिन आब जे तरीकाके अहाँ पेज बनेबै तेैहन दियौ
हँ उएह छै रेगुलर रहय पड़त अहाँके
हँ तऽ रोज केना रहबै कनि इम पढ़ाइयो रहै छै
प्रति दिन अहाँके प्रति दिन एहि पर देबऽ पड़त वहि दुआरे वहि दुआरे हम हटेलियै ने अहाँ कह हटा देलियै हटा देलियै देखलिए सरस्वती पूजा वला पर
सेअ तऽ
की कर बय हेय छै कोनो कोनो केओ केओ आदमी हइ छै जे
बीच मे एहन आदमी छलए तकरा तकरा अहाँ सबके कदर नइ छलए बताउ
हुं कदर केना रहतै लोक सब बेच दय छथिन किछो किछो चीज के तऽ कदर केना रहत
तऽ बेचथिन नै सभ चीजके समय छै ने यौ
आम के सरलाह आम के वैल्यू आम के सरलाह के बादे पता चले छै
सेहो बात सहीए छै अए बेर हमरा नइ यए आम तऽ आमके वैल्यू हम अथी मतलब बुइझ रहल छी आम के कते महत्व छै से अहाँके आम तऽ अहाँ लग कोनो ओकरा छैये ने आम अहाँ लग तऽ से छीियै
हमर तऽ हरेक बेर सो दू सो किलो फेेक जाइ छै लगभग कतौ बेचबो करै छियै तऽ कते गाछे मे बेचै छी तऽ कम फायदा होय छै घरमे तऽ सड़िो जाइ छै तैयो ज्यदा मतलब ओ गाछ बेचलाास से ज्यदा फायदा भए जाइ छै
ओ तहन तऽ ठीके
तीन हजार चारि हजार देत इम्हर इम्हर घर में राखो केकरो बाटो देबे तकर बादो तीन चारि हजार आबि जाय छै तऽ फो
इमेरो झाँप तोप करैय पैन हतय कीतै कै तऽने रो द हो छै तनि मेघ लागि जाइ छै
अमट खा छी कि नहि
आम एछै नहि खाय ले तऽ आम रहै छै तहन लोकोग के आम मठ बनै छै नऽ यौ
ह नहि पसन्द है तऽ बच्चा पसन्द रहै छै लेकिन
आमठ हमरा नीक लगैया ओ ओ गुड़ि गारि कऽ पानिमे नहि धय तहन ने ओनाहे जे रहै छै सुखायल से कनि नीक लगबो कल हँ लेकिन ओ कहाँचे कहै छै पेटमे धऽ लेत हँ ओ पानि तानिमे अथी कऽ क हमरा नहि निक लैत छै बेकार लगैत रहै छै
ओ
ई सब चीज खेबो नहि करतै लोक सब
हँ नहिएै खेतय नहिे खेते की तहन की भेले यौ ई कहु ने तऽ दरभंगा जायके तहन की भेलै तऽ केना जायल जेते दरभंगा तऽ की कहलक मानलकै पाबना
पवन से कहाँ बात भेले हमरा
ट्रेन से जाय लए हमरा नहि यऽ जाय ले तऽ जा सकैत छी लेकिन आबय वला ट्रेन बड लेट रह छै ओ रा आबेत आबेत राईत हँ यौ बड़ दिक्कत छै आ ए से त होइ अछि आब जे जे काज अहाँके एक बज रा न बजे आबू तऽहिससँ कोन फायदा छै टप लगााकऽ कहू कहलियै तऽ पवन के, अहाँ के लऽ लेता पवन गुेरजेश के लऽ ले हम हँ मस्त रेते नहि तऽ गुंजेशसे चलि जेता पवन पर, अहीं आयब जेत हमरा पर एक नंबर चल तऽऽ परीक्षा चलबैत रहै तऽ जेहन परीक्षा ने तै लए तबाह भेलै सब
जे एक बेर ब
पबन तहिना बसो बसो बसोसँ जाय लए कहलकै जे बसो से जाय ल कहलकै हमरा, बडड बस मे नहि जायब आ जायब स् अथी से स्कूटी से आ गेले स्कूटी से तऽ ओकरा आठ सए के तेले लागि गेलै बेचारा के एखन तक ओ तबाह भेलै पर आठ सए के तेल ओमे लागि गेल
हँ की करथिन पता नहि, एखन त कते दिन छै तैयो?
आइ भऽ गेल अहाँके क तारीख पन्द्रह तारीख, आइ भऽ गेल पन्द्रह तारीख, पन्द्रह चौदह चौदह दिन अर उनतीस के होय नऽ
हूँ चौदह दिन, तेरे दिन बुझियो, तेरह चौदहमा दिन तऽ जेबे करऽ
हँ अ ह उनतिस क त उनतिस क निकलब ह देखै छियै हमहुँ की
एते नजदीक परीक्षा पहिले बेर दऽ रहल है
हँ तऽ ई छोटकी छोटकी फॉर्म केँ लगे पासमे दै छै की आइस पहिले छोटकी छोटकी फर्म भरलों फर्म दूटा जै से हम भैर देलियै कमांडर वाला केँ
चौंसठ वला कते वला छल बता ने हँ पैंसठ पोस्ट रहै ओहै हमहुँ भरबै डढ़ सो वला नै भरबै
डेढ़ सै वला भैर देबै देखै छियै किया की पर ई प्रारम्भिक परीक्षा जे छै पहिल
हँ
ओर कऽ अहाँकेँ सिलेबा मतलब विशेष जे छै से एके रंग छै ने दोसरमे जाक चेंज हेत मतलब बदलाव हेतै नै तऽ पहिल तऽ दऽ सकैत छी देबामे की छै जहन एक सै रुपैआ लागै छै तऽ आब लगा देल जाय देखै छियै एखन आब कोनो आब अहाँकेँ अथी केँ दिक्कत होयत धन केँ तऽ आब लगा देबै एकतीस हजार रुपैआ
तऽ अपना सभ एखन किश्तीएमे बात करै कहे कऽ मतलब एखन कनिकाल बात कऽ लै छी आ
हँ हँ ओहि बारेमे नहि नहि नहि नहि से से नहि ओसभ नहि अरे
उहे सऽ काने हँ तऽ अपन टाइम हेतै तहन न अपन समय भऽ जेतै तऽ अपने भऽ जेतै ने तब ओसभ एहिपर नै हँ तऽ से छै बात हमरो कायल कहय हमू नै बुझिय हमहुँ बाजज दिय कहलके फेर कहल लै नै नै नै नै तैय ऐत से गप्प छै तै हम देखलिए नै अथि आवाज रिकॉर्डवला में कहलु है से सेहो नियम कायदा छै ने हँ तऽ तैय दुआरे ओ सिओ नियम कायदा स छै से सब बात छै अहाँ केँ हँ तहन अहाँ सब कहियो नया ताजा में किछो तऽ जे
ताजा में कथी हेतै ताजा मे उएह छै कि सुन लागै छै पेड़ सब
उ ताजा मे तऽ ओ आम गाछ तऽ अहाँ केँ फड़ल छलै तैं ने सुन लागलै एम्हर सुने सुन छै एहि बेेर
पहिले पहिले केँ बात छलै एगो ओ समय मे जे समय मे ग गाछ सब मचान रहे छलेया आ और वैसे छलियै आम सिर्फ पढ़ाइ लिखाइ तऽ की हेतै बैसल रहै छथिन
हमरा एकेटा चीज याद हे जे ककरो टुकला महिना मे रहे आम खा खा केँ दौड़ सब
नै ओ पुरनका बात करै छी। मचान सब पर अहाँ सब बैसल छी की नै कहियौ
हँ यौ मचान पर किया नै बैस यौ मचान खोपरी भैर भैर दिन लोग गाछिये में रहे छै
हँ ओ आ आब देखियौ ई समय आइब गेले कि एकोटा एकटा मचान नै छै।
तें नै ग झोराा टंगने छी मचान केँ खुटा में आ आम बिछेछी
आम गिर रहल है हँ रात केँ डेरो बजे दू बजे निकले निकैल जाउ आब एक एक बेर नै गेलियै कहलों कहनो आइबेर जे आम गिर रहल छै आर आम लेबै एहिबेर की दू तीन साल से नहि जाइ छीयै।
ओ समय जे चलि गेलै से
ओ समय की कहू आइ काइल के बच्चा सब जे छथिन ओ जाइतो नहि छथिन।
उएह तऽ कहै छी जे समय चलि गेलै आब ओ समय औते जे बीत गेले आ ओ सब भए गेले पुरान आबक बच्चा सब तब तो त बुझबो नहि करतै।
मचान की होइ छलैया।
त ओसभ तह आब किछु बुझबो नहि करतै।
थीन ई सब मचान देखियौ ने ओ मचान एकटा पूरा टोल मे मचा नहि देखलियै हम।
आय?
एकटा पूरा इ गाछी मे मचान नहि देखल एकोटा पूरा।
ते नहि छैय आब नहि ओकरा नहि लोकके घरमे छैय आम खाायवला लोक नहि केओ छैय अपन जकरा आम फड़ै छियै ओ पहिले बेच लेलक पैकारके हाथे नहि बेचयवला भेल रहल तऽ छोड़ि देलक भाय। जे छैय छैय नहि छैय नहि छैय बाद में जे बचलै कलमी रहले ते जाके तोड़बा लेलक। भऽ गेलै शरीर केओ पुछनाहारे नहि छैय।
एखन हमर सामने मे घर मे करीब सौटा आम डेढ़ सए आम सैर रहल छैय ओहिके खतमे लास्टे आम छैय सरि रहल
हँ तऽ की तऽ सएह छैहे बात की आब तऽ ओ सब छैहे सएह की।